नमस्कार मित्र की हाल चाल अछि बहुत दिन बाद आराम से बेसी क गप करबाक अवसार भेटेल
हम तो ठीक अछि यहाँ सुनाउ आइ काल्हि की भेैत अछि किछुदिन पहिने सोशल मीडिया नहि देखलहुँ जे यहाँ कोना वेब सीरीजपर चर्चा कए रहल छलहुँ
अहाँ आइ काल्हि फिल्म आ वेब सीरिज बहुत देखैत छी वास्तवमे मनोरंञ्जन जनक दुनिया बहुत बदलि गेल अछि पहिने जखन फिल्म देखबाक बात होइत छल तखन सिनेमा घर वा टेलीविजन मुख्य माध्यम छै मुदा अब मोबाइलमे सभ उपलब्ध अछि
ई बात बहुत सही अछि हमरा मोन अछि बचपनामे जखन रविवारे दिन फिल्म आबैत छल तखन पूरा परिवार एक सङ्ग बैसी कऽ देखल छल
बिल्कुल बिल्कुल ओ समय फिल्म देखब स्वैन्य एकटा कार्यक्रम जेका हुए छल सबका जल्दी जल्दी समाप्त कऽ ले ल आउ जाय छल जहिसँ फिल्म छूटी नहि जाय
बिल्कुल आइ जखन बिजली चलि जाइत छल तखन सबस बेसी दुःख होय छल
ह बिल्कुल बिल्कुल विशेषके जखन क्लाइमेक्स चलि रहल होइ बादमे लोक सब दोसरा से पूछैत जायल छल आखिरमे की भेल
हँ आब स्थिति पूर्ण रूपमे से बदलि गेल अछि जखन मन होय तखन मोबाइल निकालू आओर देखाइ शुरू करू
बिलकुल ई मुदा सुविधाजनक संग एक समस्या सेहो आयल अछि अतेक विकल्प अछि जे कतेको बार तय करब कठिन भएल जाइ जे आखिर देखब की
ई समस्या हमरासँ सेहो होइत अछि आधा घण्टा तऽ केवल खोजैत रहैत छी कि की देखब एहि बादेमे किछु किछु देखबैके नहि मोन करै छै
ही बात पहिने सामग्रीक कम छल मुदा समय अधिक आनन्ददायक लागैत छल अब सामग्री अधिक अछि मुदा धीरे कम बहि गेल अछि
बिल्कुल इहे के पसन्दीदा फिल्मे प्रकार की अछि
हमरा तऽ यथार्थ परक कथा अ आधारित फिल्म बहुत नीक लागैत अछि एहन फिल्म जे केवल मनोरंञ्जन नहि बल्कि किछु सूचबाक अवसर सेहो दैत हो
हमरा रुचि ऊ ऊ छौड़ा अलग अछि हमरा रहै से थ्रिलर आओर जाँच पड़ताल आधारित फिल्म बेसी पसन्द अछि
थ्रिलर फिल्मक एकटा अलग आकर्षक होइत अछि दर्शक लगातार सोचैत रहैत अछि जे अगिला दृश्यमे की होइ
हँ आओर जखन कहानी अप्रत्यक्षित मोड़ लैत अछि त खन देखबाके आनन्द दोबारा बढ़ि जाइत अछि
मुदा हमरा लगैत अछि जे एकटा नीक फिल्मक मूल आधा र होर कथा होइत अछि केवल बड़ा कलाकार व अधिक खर्चा से फिल्म सफल नहि बनैत अछि
हं ई बात पूर्ण स त छै हुंनका तऽ एतेक छोट बच्चाके फिल्म सेहो बहुत प्रभावशाली साबित भेल अछि
हमरा मोन अछि पहिने फिल्म सभमे गीत संगीतक भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहैत छल
बिलकुल कतेके फिल्म एहन अछि जाहिके कथा लोकसभ शायद बिसरि गेल हो मुदा ओकर गीत कखनहु लोक अछि
हँ आ कतेको गीत तऽ पीढ़ी दर पीढ़ी सुनायल जाइत अछि
हँ सही कहलहुँ हमरा पिताजी जातर गीत सुनैत छथिन ओहिसँ तऽ कतेक गीत हमरो पसन्द अछि
आ वेब सीरीज अब बहुत लोकप्रिय भए गेल अछि अ नियमित देखत छी
हँ मुदा सोची समझी के कारण कहते के वेब सीरीज अना बचे को से बहुत लम्बा खिचल जाइत अछि
बिलकुल ई शिकायत हमर सेहो अछि कतेको कहानी जे पाँच भागमे समाप्त भए सकैत छल ओकरो दस ब बारह भाग धरि बढ़ा देल जाइत छथि
बिलकुल चलि पनि मुदा जखन कथा मजबूत होइत तखन लम्बाइ समस्या नहि बनैत अछि
बिलकुल सही कहलुं एकटा नीक वेब सीरीज विशेषता होइत अछि जे प्रत्येक एपिसोडक बाद अ गीला भाग देखभाग इच्छा जागृत रहै
एहि कारण से कतेक लोक राति भरि ई जागिके पूरा सीजन समाप्त कर दै छथिन
हमरो मन अछि एक बार हम सोचलहुँ जे केवल एक एपिसोड देखब मुदा चारि घंटा बाद पूरा सीजन समाप्त भइ गेल छै
हँ ई अनुभव लगभग सभ दर्शाके भेल होयत
फिल्म आ वेब सीरिज समाज पर सेहो प्रभाव डालैत अछि
निश्चित निश्चित रूपसँ लोक कतेक बेर पात्रसभ प्रेरणा लागै छथि
मुदा कतेको बेर नकारात्मक प्रभाव सेहो देखल जाइत अछि विशेष क जखन दर्श दर्शक कल्पना आ वास्तविकता बीचक अन्तर आ बिसरि जायत छथि
हू ई कारणसँ हमर मान्यता छी जे मनोरञ्जनाके मनोरञ्जकके रूपेमे देखल जाय
बिलकुल बिलकुल फिल्म जीवन से प्रेरित भए सकैत अछि मुदा जीवन एक विकल्प नह बने छै
हँ अहाँके विचारेमे एकटा महान फिल्मके विशेषता की होइत अछि
आ देखि हमर विचारमे तीन बात आवश्यक अछि पहिल बात मजबूत कथा दूसर बात स्वभाविक अभिनय आ तीसर बात दर्शक पर स्थायी प्रभाव
ह हमर सूचीमे एकटा बात आओरो जोड़बाक निर्देश
बिलकुल सही बात एकहि कथा अलग अलग निर्देशकके हाथमे अलग परिणाम दे सकेत अच्छी
कतेकके निर्देशक तो एहन छथि जे सामाय कथा के के सेहो साधारण बनाय द छथिन
अ तऽ अभि न्या विषय की कहब
हमरा विचारेमे अभिनाय ओहन हयबाक चाही जे दर्शक पाँात्र देखय अभिनेताके नाम
बहुत सुन्दर बात कयलहुँ जखन कलाकार अपन भूमिकामे पूर्ण रूपे समा जाइत छथि तखन अभिनाय वास्तविक लागित अछि
पहिने हमरा अं केवल नायक नायिकापर ध्यान रहैत छल मुदा अब सहायक पात्र सभाके योगदान सेहो बुझाइत अछि
हँ कतेको बेर सहायक पात्र सम्पूर्ण कहानीके आधार बनि जाइत छथि
बिल्कुल फिल्म निर्माण समय बहुत कठिन प्रक्रिया होइत होय
हँ बिल्कुल निश्चित रूपें दर्शक केवल अन्तिम परिणाम देखत रहैत अछि मुदा ओकर पाँछा सैकड़ो लोकक मेहनत रहैत अछि
हँ लेखक निर्देशक छायाकर सम्पादक संगीतकार सभके योगदान रहैत अछि
बिल्कुल सही कहलहु मित्र यहि कारणसँ जखन कोनो उत्कृष्ट फिल्म बनैत अछि तखन ओ केवल एक व्यक्तिके उपलब्धि नहि होइत अछि
हँ सोशल मीडियाके कारण समीक्षा संस्कृति सेहो बहुत बदलि गेल अछि
हँ पहिने लोक स्वयं फिल्म देखिके राय बनाबैत छल मुदा आब बहुत लोग पहिने समीक्षा करैत छथि फिर फिल्म देखैत चल
हँ मुदा कतेको बेर समीक्षा आओर व्यक्तिगत अनुभव अलग होइत अछि
बिल्कुल बिल्कुल जे फिल्म एक व्यक्तिके बहुत पसन्द ओ दोसर व्यक्तिके सामान्य लागैत सकैत अछि
हँ एहि लेल अन्तिम निर्णयक दर्शकके सुनाय लेबअके चाही
तऽ अहाँ सिनेमा घर घरमे फिल्म देखब पसन्द करैत छी कि घरमे
हम तऽ दुनू दुनूके अपन आनन्द अछि सिनेमा घरेमे विशाल पर्दापर इएहसँ हमूँह अनुभव भेटैत अछि
हँ आ घरमे आराम सुविधा आ समय स्वतंत्र भेटैत अछि
सही सही कहलू ह परिस्थिति अनुसार दुनु विकल्पो उपयुक्त छथिन
तऽ तुम्हार विचारमे भविष्यमे मनोरञ्जन उद्योग केना बदलत आ अहाँ की सोचै छी
हमरा लागैत अछि जे तकनीक तकनीकके उपयोग आओरो बढ़त दृश्य प्रभावी आओर कहानी प्रस्तिकरण आओरो उन्नत होयत
हँ मुदा आशा करैत छी जे तकनीकक संगङ्ग कथा कहानीक गुणवत्ता सेहो बदल बनो रहल छै
हँ बिलकुल एकटा सरल कथा सेहो हृदय छू सकैत अछि जी ओकर प्रस्तुति ईमानदारी सँ होय
तऽ अतेक चर्चा कयलक बाद लागैत अछि जे फेर किछु नीक फिल्म एक बाग इच्छा भई रहल अछि
हमरो सब वास्तव मे नीक फिल्म केवल समय बिताब ओकरा ल नीक व्यक्ति अछि सोचबाक अवसर सेहो रहैत अछि
आ-आ नीक वेब सीरीज दर्शा केँ पात्र सभक लंग अ संग लम्बा समय धरि जोड़ी केँ रहैत अछि
सही कहलहु मनोरञ्जनक उद्देश्य केवल हँसबाक आऔर रोमान ठीको करबना चाही बल्कि अनुभव सेहो देव सेहो अछि
तऽ आजुक चर्चा बहुत रोचक रह
हमरा सेहो अ-अ-अ रोचक लागल आ फिल्म आ वेब सीरीज पर कप शुरू होइ तऽ घण्टो चलि सकैत अछि
बिलकुल बिलकुल फेर कखनो विशेष रूपे केवल पसिन्दा फिल्म पर चर्चा करब
अवश्य अवश्ये तखन ताके लेल नमस्कार तऽ फेर कहबू बात करल जाइ
नमस्कार नमस्कार
ठीक है ठीक है नमस्कार अब